ठिक छै आहा ठिक छी
हँ अहाँ
हेलो
खाना पीना भेलै हैलो
हँ भ हेलो हलो हँ बौआ की हाल छउ हँ हँ आबै की हाल आइछ
हम्मर ठीक अइछ और खाना पीना भऽ गेल हँ भऽ गैल
एखन हमर टाइम छय एखन जस्ट कच नहि एलहुँ हमरा टाइम लागत अहाँ खा लेनहुँ
हँ खाली नय
अच्छा आर तु आर
हँ ओर सब तऽ ठीके छै गाँव के हवा पानी हँ आम तऽ छय अखन लागल कनि मनीक
अच्छा
ही बिक रहल छय बहुत नीक आम केहन लागैअ छै
आब सब बहुत भरल छलय कि कम सम नॉर्मल
फरल चलिए नॉारमली फरल चइल जाए
अच्छा
कोलममे तऽ नहियए छलैएा फड़ल लेकिन ओम्हर छलैए फड़ल
अच्छा ते ओ बढियासँ खेलउ ना हा
हँ खेलहुँ तऽ बहुत लेकिन फड़ल नय छलए
अच्छा मतलब छोट छोट गाछ में हेतै कनि मनी पैघ पैघमे नहि हेतै सएह ने
हँ कोनो कोनो गाछमे छलैए सभ गाछमे नहि छलैए
अच्छा कोनो कोनो में आर बौआ पढ़ाई लिखाई सब बढ़ियां चलै है
पढ़ाइ लिखाइ चलै छै जाइत छै ट्यूशन
अच्छा तऽ ए एक्जाम भऽ गेल ट्वेल्थ वला ट्वेल्थ में छियै ने
हँ एग्जाम भेलैया एखन ने अकर फाइनल एग्जाम नहि भेलैया ठीके गेल छलय
टेस्टे भेल हेतय केहन‌ गेल इग्जाम अच्छा
फाइनल फरवरी में हेतइ
ओ हँ हँ फाइनल तऽ फरवरीमे ही इहै फरवरी में हेतै ने
हँ हँ इहै फरवरी मे हेतै
हँ
आओर सभ की मोन लगैत छै एतऽ
हँ लागैत छय ठीक ठाक ओतबो गर्मी छै कि नहि गांवमे
बहुत गर्मी छै पूछू नइ
अच्छा एतहो नऽ बहुत ज्यादा गर्मी छै बहुत एतहो बहुत ज्यादा गर्मी छै की कर सकैत छी लेकिन तहिके बाद लोक के
उएह छय कि की कऽ सकै बहुत गर्मी छै
बौआ आहाँ खाना नहि खेलहुँ हैं
खेलहुँ हम खाना
की सभ खेलूं रातिमे कि सभ खेयने रहि
राति में खेने रहू भात दालि सब्जी कंचन कंचके अखन खेने छी न व‌एह भात दालि सब्जी पापड़ भुजिया
अच्छा का चिज‌ कथि केँ सब्जी बनल छलै
हँ हँ राति में बनल रहैया एखन बनल छलै यऽ तिलकोर केँ तरुआ हँ हँ आयल छथिन पीसा आयल छथिन नऽ आओर सब कहु
अ
जी
औ नइ किछु बस ओनाहिते बैसल छी न व‌एह सोचलियै कनी बातचीत कली आर बुआ गाँव में सब आदमी बढ़ियां
हँ नीक छथिन ठीक छथिन
अच्छा
खुशीके पप्पा गाड़ी लेलखिन हैं और
ओ चाइर चक्का चारि चक्का लेलखिन हैं कम सँ कम अपन मिथिलांचल मे एते प्रोग्रेस भ रहल छै ने बहुत नीक लागय छै ई सब चीज सुनि कऽ जे
सबेके दरवजा पड़ छै से एक एक टा कय
ओ बड़ी स ओएह तऽ मेन ची मिथिलांचल में खास छै जे एक आध गो प्रोग्रेस लोक कऽ रहल छय मिथिलांचल अखन एतेक आगा बढ़ि गेल छै न
चाए की बहुत छै आओर सब तऽ ठीके छै बहुत गर्मी छै एम्हर बस आवाज नइ आबैए की
हँ हँ अरुआ तहनि अपन सबके जे बात थोड़े ने छय बहुत सारा प्रोग्रेस भऽ रहल छी अखनो तय कते चीज भेल छलै उत्सव भेल छलै ने मिथिलांचल मे
मधु श्रावणी के एखन चेल रहल छै तैयारी आओर की हेतै
ओ आओर तहन की कऽ रहल छी
बैसल छी नऽ वैह विसारा सब पर